सखी कि हाल चाल छैक सखि
नमस्ते सखि हाल चाल त नीमन छैक आपन बताउ कैसन छैक
सब ठीके छैक सखि का कही आज कल तो इतना बेरोजगारी छय रहय छैक कि का कहि सब पढ़ लिखकेँ लोगन बैठल रहैत छैक बड़ा बड़ा डिग्री ले ले केँ इतना पैसा लगाकेँ आ रोजगार ना छैक तऽ सभ लोगन तऽ बड़ा बड़ा डिग्री लेकेँ बैठल रहैत छैक सखि तोहर इलाकामे कैसन सभ काज पात चलैत छैक
हमार इलाकामे त सब काज ठीके चलय छैक ह अभी कोइ भी फार्म उरम नहि भराय छैक
हू उधरमे कैसन सब रोजगारकेँ कैसन साधन छैक सखि
हमनी केँ इलाका मे रोजगारकेँ काल साधन छैक कोइ ऐसन फैक्टरी नहि कल कारखाना नहि तऽ लोगन सब बाहर चल जाइत छैक
हां सखी अप्पन इलाका मे तऽ कोइ ऐसन काजे नहि छैक यही चलते तऽ सब बाहर केँ इलाका जाइत छैक और जे पढ़ल लिखल लोगन रहैत छैक ओकरो केंँ रोजगार केँ अभी बड़ी समस्या चलैइ छैक सखि अभी तऽ सॉफ्टवेयर कम्पनी मे तऽ इतना महामारी छायल छैक की सब बड़ा बड़ा कम्पनी सब अपन ऑफिसकेँ लोगनकेँ निकाल देवय छैक अभी रोजगार केँ बड़ी समस्या छैक सखि बड़ी समस्या जब जब भोट केँ समय आबैत छैक तऽ सब बड़ा बड़ा नेता लोग बादा करैइ छैय। कि हम ई रोजगार देबै छैय ओ रोजगार देबे छैय लेकिन जब आदमी जब नेता लोग जब जीत जाबैए छैय तऽ अपन कोनो वादा न पूरा करैत छैक सखि सरकारी नौकरी केँ भी वैसने हाल छैक प्राइवेट सबकेँ भी वैसने छैइ आज आज कल तो प्राइवेट मे भी नौकरी लेवय केँ बड़ी दिक्कत पड़ैत छैक सखि गरीबन लोके कैसहूंँ कैसहूंँ करकेँ बाल बुतरू कें सबके पढ़ा आबैत छैक आर फिर बाल बुतरु सब पढ़केँ लिखकेँ सही नौकरी ना मिलैत छैक तऽ एहि सबसँ आदमीकेँ मन मी जाज भी बड़ी खराब लगैत छैक हूँ माय बाप भी दुखी होअ जाइत छैक सखी
हां सखी ई त बात सहीये कहैत छैक पैसा लगाबैत छैक आ काम भी ना मिलैत छैक तऽ लोगन सबकेँ मन तो खराब होइत जाइत छैक
हंअ्
माइ बाप एते पैसा लगाबे छे बुतरू लोगन के पढ़ाबे में आ बुतरू ओकरि के कोइ कार्य न मिलेह तऽ कैसन लगै छैय।
ओही ना सखी।
आज क मिलके तो सब भइल छैय डीगरीओ पैसा पे खरीद लेइ छैय।
वही न सखी अब जेकर के पास पैसा रहैय छैय से बाल बुतरु के पढ़ा पाबै छैय न तऽ फिर वही होबै छैय। कि जेकर पास पैसा न छैय ओ का ही बाल बुतरु के पढ़ाबे छैय सखी तू ही बताव इतना इतना पैसा लगै छैय आजकल सरकारी एसकुल के तो जानबे करै छ स सखी कि पढ़ाइ पढ़ाई लिखाई नीमन न रहै छैय यही चलते कते लोगन सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाबैइ छैय। अब जे गरीबन के पास पैसा ना रहैए छैय कैसे पढ़ाबैइ छैय सखी अभरी हमरे भाइ अपन बेट बेटा के एडमिशन कराबे के रहे छैय नामांकन से कहै छैय कि छोटा गो बुतरू तीन सालके बुतरू के अ नाम नामंकन कराबे के पचास साठ हजार खर्चा पड़ै छैय। अब तू ही बताव सखी कि गरीबन लोग कैसे अपन बाल बुतरू के अच्छा इसकुल में पढ़ाबै छैय
नहि स ककर पास पैसा नहि है आजके जमान मनमे ओ त पूछू काम न कर पाबे छै
तब सखी अ आजकल के बुतरू लोग भी तो सब दूसर दूसर के देख के कहे छैय कि ओकरा पास ई छैय तऽ हमरो लियाज ओकरा पास उ उ ऊ हमर दोस्त ओकर मे पढ़े छैय। हमरो के बड़ा स्कूल मे नाम लिखा दी तऽ आजकल के तो पहल पहिले के जमाना छैय कि माय बाप जहा भेज देवे छैय तब बाल बुतरू जा के वहा पढ़ लेबे छै आ पहले के बच्चन लोग बड़ी मेहनती छै भी अब तो बच्चा लोग कुछ पढ़े ही
ई तो बात निमन कहेैत छैक सखि जेेते सुविधा होते पढ़ाई मे मन न लगे से खाली सब बन लग लोगन मोबाइल छैय मोबाइल मे लगल छैय पढ़े लिखे के कुछो न छैय
ह वही न सखी
ई छैय ई ल देबे छिय बाप कूची इलावे देवे छैय मइ इलावे दे द दादी इलावे द दादू आ पढ़ाइ लिखा कूछु न करे छैय आजकल के तो उ बुतरू लोगन के एते एते सुविधा छैय ऑनलाइन क्लास छैय त का का होवे छैय बहुत सारा यूट्यूब पे छैय। त गूगल पे छैय ह आपन घरे बैठे घरे बैठे कितना अच्छा अच्छा पढ़ाई कर ले पाठ कर ले लेकिन बुतरु लोक त समझ भे न करे
खाली यूट्यूब देखै छै आर गाना सुनै छै आर रील्स देखैत छै इंस्टाग्राम चलाबै छैक हमनी के समय मे तो कोइयो सुख सुविधा न छै सखि तबो हमनी मेहनत कर केँ पढ़ैत छै अभी तो जितना सुख सुविधा छैक छोटकन छोटकन
छोटा छोटा बुतरु लोग सब भी मोबाइल केँ कीड़ा हो जाइत छैक
ह ठीक देखा देखी तो आजकल केँ बुतरुवन केँ बीछे बड़तलू केँ हे छ सखी हमार बुतरु या य न पढ़े ओकर बुतरु वहाँ पढ़े तो हमार बुतरु भी पढ़े देखावा केँ त आजकल ज़िन्दगी भए गेल छैक
हँ ज देखा हिसकी बहुत होबय छैक सभ
खाल नहके बहुत बाहर पड़ैत छैक त हमार बुतरू बाहर पढ़ैत छै पैसा लगाबय छैक लगाबय छैक लगाबय छै
आ बाल बुतरू पढ़यवला रहय चाहे ना रहय छै
हँ
ओ तो ठीके कहैत छै सखि देखावा केँ जिंन्दगी ई सबमे गरीब लोगन केँ बड़ी मरण छै अमीर लोक केँ पास तो पैसा रहैत छै तऽ जे बाल बुतरु कहैत छै से सब सुनैत छै आ देखा हिस्की मे गरीब लोगन सब पिसाए छै अब ओकर बतरु कहैत छै कि हमरा ई लवाय दे बाबूजी उ लेबाय दे बाबूजी तऽ कहाँ से करे
ह्म
यही सब तो हाल छैक सखी रोजगार केँ तो कोइयो बाते ऐना करैत छै खाली हमनी केंँ इलाका मे तो खाली मंदिर मंदिर तो एतना बनावे छैय करोड़ो करोड़ो रुपआ लगे छैय अभी हमनी के इलाका मे विष्णुपथ मे कोरिडोर बनय छय ओकरा मे तो करोड़ो रुपआ बड़का गो मूर्ति ती बनावे छै ओकर मे तो करोड़ो रुपआ केँ बिल पास होबय छै लेकिन यही रोजगार केँ नाम पे कि जरि कही रो फैक्ट्री लगा देवय छै जे कैसे इंसान कें रोजगार मिलैत छै इ सब पे तो सरकार कार केँ ध्याने ना छै सखी सरकारी काम कराबे जाय छिय तऽ यहाँ दौड़ाबैत छै वहाँ दौड़ाबैत छै आर कुछो काजो न होवे छै आ लोग खाली पैसा लूटै छै
ह हमनीओ केलक कामे त यही होइत छैक बहिन का कही कोइओ त कार्य होबय न करैत छै अभी तऽ अ हमनी केँ इलाका मे अ म माई बहिनी योजना मे त जरी पैसो आबै छैय त कुछु कुछु कार्य हो जाय छैय सब लोगन के
एगो स्कीम छैय कि आदमी के रोजगार न दे के अर दू पैसा दू हजार मे का जिन्दगी चल जाइ छैय सखि
नहय तऽ की नय चल जाइ छैय तऽ
लेकिन अनपढ़ लोक ओतने मे खुश हो जाय छैय कि चल हमरा के बिना कुछ काज करले दू हजार खाता मे आ जाय
ह ह्म
ठीके है सखी जरी कुछ काज आबै छैय तऽ जरी हम तोहरा के फुर्सत में कॉल
ठीक छैय सखी
नमस्ते सखी
नमस्ते बहिन नमस्ते।
ठीक ठीक